हेलो हँ की हाल
ठीक य यौ की हाल चाल
अहाँ क
हेलो
अहाँ कहियौ की हाल छै
ठीक यऽ गेलियै दिल्ली कि नहि
हँ दिल्ली गेलियै रहे गावो एलियै गाँव मे भोजो खेलियै रहे राति मे
कि सभ केलिये दिल्ली मे केहन रहले यात्रा
ह यात्रा तऽ बढ़िया रहलै लेकिन गर्मी बड य गाँंव घर के अपेक्षा दिल्ली बड गर्मी
कि सब देख लिये गेलिए तऽ
दिल्ली तऽ दिलवालो के शहर छै दिल्ली तऽ दिल्ली छी ह दिल्ली मे कुतुब मीनार देखलो लाल किला घुमलो आर की इन्डिया गेट घुम्लो ह आर वहाँ त कोनो एहन घुमै वाला जगह कहाँ लोटस टेम्पल देखलो कालक जी मंदिर देखलो ह
देखलहुँ त केना गेलियै केना रहलियै ई पूरा बताब ने छै गेललियए बुझलियै हमरो एक बनी जा
आ एखन नहि जाउ गरमी छै बड़ दिल्ली मे गाँव घर के अपेक्षा दू गुणा गर्मी छै बहुत खराब मौसम छै
दू चारि दिन पहिले गेलोह रहे
हु
झारखंड गेलै ओ झारखंडमे तऽ वएहऽ तवै गर्मी
वहाँ तऽ फेर तेज
एत अह गेल भो ट्रेन पड़िकलोन्ह एगो डाइरेक्टे चलै देवघर बला गेल टिकट कटेलोन्ह
ह्म
अ होटल लेलो होटल मे रहलो फेर रात मे उठके पूजा केलहु पूजा गेलेल फर बस्त भवाल पूजा क लेकिन गर्मी ठीके कहलियै बहुते छै ताहि दुआरे अभी यात्रा करब बड़ा दिक्कत भऽ जाइ छै आब जेबै इम्हर करतौ कि नहि
गाँव मे भोज भात होइ छै कि नहि
ब
आ
हो आम तऽ छै काल्लो खना भेले बड़गाँव बलिया वला भोज रहैै धन घर
की सब रहै यौ
कचौड़ी रहे आ पनीर के सब्जी रहे
हौ कचौड़ी नहि लागलक पूड़री बाजै छै
ओ पूरी पनीर परवला है वैह तरकारी कहु प्रतिम त त एकटा भेज बनलत सुन्दर बनल रहै आ रहै सलाद रहै आर की बताब ढेरी चीज रहै प्लाव रहै दलिया रहै ताहि पर बुला के ढल रहे
कते लोग खाइ छै गाँव में यौ
लगभग दू हजार करीब खेलक
हँ
आ लोगके गर्मी मे तऽ हालत खराब रहे खास कए के बारिके दुआर रहै बड़का बड़का टा के
दिने से शुरू भए जाय हेते तब या रातबभए जाय हेे जादा खाइत खाइत
दू अढ़ाइ लोग एके बैच में बैठ
खाइत खाइत तऽ बहुत रात भए जाय हेतै
नहि रात लगभग बारह बजे तकमे भए जाइ छै चारे पाँच बजे स्टार्ट होइ छै ना
अच्छा अच्छ रे कथि के भोज रहै
ह दोनो चीजके रहै
ह तऽ कंटिन्यू भोज भात चलि रहल छै गाँव घर मे
आर एकटा काल्हि नके होइवला यऽ ओहो करबे करत तऽ लेकिन ओ रोटी लयत
हँ
एहि दुआरे कोजाक के कमी नहि होइ छै गाँव ग
अहाँके भाता के भोज या नीक लागे हे पूरी कै
हमरा भोजे नीक लागैए तऽ भात हुए पूरीयोए कोनो मतलब
दहियो चूड़ा खाय लै छियै
अभी दहर छै कर
दही चुड़ा गर्मी मे नीक छै पेट ठंडा करत
अभी तऽ चलैवला छै यौ
दही चुरा आम
हू दही चुरा आम आ गर्मियो कम लागत आ जल्दी खा के उठियो जेबै
आब मिथिलामे अम अम्मठ चलैत छै कि नहि अमठ बनाबैत छै कि नहि
अहाँ नहि एलियै बहुत दिनसँ मिथिला की यौ हमर त सब ठीक अम्मठ खुब बनै छयौ काइलो हमर शादी बनेलकैन
तऽ बाद मे ने बढ़ छै शायद आम सराय तरा लागे छै तहन बनाबे छै
नहि जब जादा पाकि गेल ने तऽ खायवला जब नहि रहल त ओकरा ओ कहैके मतलब भेलै जमा कए कऽ राखनेके मतलब भेलै जमा आब एखन आम पाँच किलो भए गेलै पैक गेले आ घर मे दूए आदमी छै त दू दिन मे खेबै दू किलो तऽ तीन किलो दू फेकले जेतै तऽ ओकरा मठियाना बना खू मे जे खाय में नीक लागल ओ सावन भादक के अथी मे
आम्मठ कोन आम के बेसी नीक लागै छै
सब बरगिजरा आम के आमठ होना चाही आम कोनो एकटा दूटा नहि ऐते मोट बनै छै बम्बई लग स्टार्ट भेल अरद्रा तक मे कलकतिया तकमे
अच्छा ई अम्मट कोना बनाउल छै
मठ बनेतै क डगरा पर बनै छै डगरा पर दए दए कै अथी उऊखर पर उखरि पर बनै छै कोनिया आधा बनै छै जेका जेना बनबै छै
मतलब ओकरा कुटए पड़ै छै कि
किछ नहि करय पड़े छै ओकरा पार्टी मे छोड़ लेलक आम कै मैथदेलक चिपकाय देलक
गुठल सनेते
गुठली निकाल दै छै दिमाग अहाँ अपनोसँऽ लगाबियौ कनिटा यौ गुठली केना चिपकतै
नहि कते लोक के देखलियै पत्ता समे एते दैय छै आम के से है आम के खुच्चा सब एते देय छै हि ओपर चिपका चिपका के देय छै
नहि नहि तब अहाँके जानकारी नहि यै बच्चा निकालै हे गुठली निकाल कऽ ओकरा एक जगह अथी करे छै बट्टा या बाटी के ओकरा माथइ छै ओकर पानि निकालै छै यौ ओकरा पानि के निकालि दैत छै तब ओकरा जेना मिठाई के नहि देखलियै आ दूध के मिठाई केना बनैत छै आहाँ कै
दूध के तऽ फाड़ के बनाबे छै ने दूध के फाड़ के बनाबै छै
का निकालिक ओकरा पानि मे अथी कपड़ा मे दए के ओकर पानि के गैड़िक के गेएल दै छै ओकर जे पूरा बचे छै ओकरा फेर अथी क के पर चिपकायल जाय छै
तऽ ओकरो अर चीनी आर मिलाय पड़ै छै कि
कथी
चिन्नी मिलाइ पड़ै छै उपरो स
नहि खरा ओहिमे अहाँ खाए के ना चीनी मिलै जाइयए आब उ
ऊपर से किछ नहि मिलाबय पड़ै छै
किछो नहि मिलबा पड़े छै डायरेक्ट के चले छै बनै छै
ह आममठ मतलब कोनो आम के बनि सकैय स‌एह नै
आ मठ के कोनो नहि छै जादा लेकिन मालदक बनै छै कियाकि गदरगर हय बंबई सबके अथी वला होे छै काम धाम नहि रहाइ
बंबई सब तऽ लोक पहिल पहिल आम भेल तऽ खाते खाइते सटा देलक
हँ छबे कर इएह आमके हमरा गाँव मै लागल अथी की कहै छै प्रतियोगिता भेल
त ठीक
ओहिमे राश के आम के प्रतियोगिता ह ओहिमे राखल गेलै कि जे एगारह हजार आम खाय लेतै ओकरा हँ पाँचे आदमी देखौ दशे आदमी देख छ एगारह छ एगारह दस हजार नहि एगारह सए आम
से है तऽ हम कहलौ जे एगारह हजार तऽ पूरे बगान मे नहि होइ छै
नहि उम्मीद भए गेलै एगारह सए आम जे खा लेतै पाँच आदमी जादा जादा नाना के जेतबे रहना रहु धोती कुर्ता गंजी ज से चादर
पाँच गोटा मिलके
पाँचो मिल कऽ आहाँ खाए लिअ आहाँ एकोटा खेबै तऽ आहाँके मिलत नहि तऽ पन्चैनोबे होत
ह ई सम्भव नहि छै पांच गोटा मिलके एगारह सए आम खाइ ले
मे एकैस हजार के इनामो रहै एकटा दू तीनटा तऽ आयल
हूँ
आनो ब अगल बगल बला लेकिन कहलक कि हमरा लोभ भेल कि ह ले देखै हेत ह
हू
ओहि चक्कर मे बेचारा के त बीस टाक के करीब करीब खेलक तीन आदमी रहैत बिना मिल दू सए बीस ऊपरो चालू भए गेल नीचो चालू भए गेल बाप रे बाप आ दु अन्त मे एकटा रहै बटौनीवला पाँच आदमी टीम जीत के गेल जितलक बढ़ियां
जीत गेलै
नहि जीत गेलै पाँच हजार
एगारह साए मे खा गेलै पाँच गोटा
कोन बड़का बात छै मिथिलाके लिए यौ
हय ई गप नहि ये
डेढ़ सए दू सए एक आदमी खा जाय
एक आदमी ने खा जेतै आब ई पांच पांच गोटा एगारह सौ मे केना खा जतै
पाँच दुनी दस तऽ करबै तयो
नहि आहाँ देखले रहियै अपना आँख सँ
हम तऽ ओकर मेम्बरे रहिए हमहीँ सब कराबै रहियए यौ हमरा सभ केँ टीम छियै हम वए टीम मे
तऽ एहि बेर एहिबेर भेल प्रतियोगिता
अलग गप छै
एहिबेर भेल प्रतियोगिता
नहि एबेरा अभी मालदाह बढ़िया से नहि उतरले य
अरे मालदह एगारह स‌ए आम
आ मालदह अ
ओ तऽ तीन टा एक किलो अछि
हँ तब ने दैय छै दसहजार फ्रीके आब छै यौ
ई छजै वला गप्प नहि छै
वीडियो आहाँके भेजब देखबै आहाँ
दू सए आम भए गेलै बाप अरे बैआ बुझै छी पच्चीस तीय पचहत्तर नहि इ नै खा सकत एगारह सौ आम नै अहाँ के गिने मे कहीं मिस भय गेल हेत
आबू अहाँ पन्द्रह जुलाई के ई प्रतियोगिता छियै पन्द्रह जुलाई के प्रतियोगिता मे भाग लियौ अभी पन्द्रह जुलाई के देखव